हँ हेलो
की हाल चाल छै
आ केना करबै आब ह तऽ बाज करै ह
की हाल चाल छै
हेलो
हँ
हँ की हाल चाल छै बढ़िआँ छै ने हँ ठीक छै बढ़िआँ छै ने
हाँ
हेलो कीसभ ओतब कतय खेल रहै छिय हँ कतय छियै एखन झंझारपुर मे अच्छा की सब
ह आखन कहाँ कूछो पढ़ै छियै
अच्छा ओनाहि रो अथियो हइ ई रोहितो हइ संगमे
हँ
ओ तऽ रोमी तऽ पढ़ैत हैत ने
कहाँ एखन ओ ऑनलाइन क्लास नहि नहि पढ़ै नहि हइखन सहीसँ
अच्छा पढ़ै नहि छै ओ एक दिन तऽ आयल रहै बीचमे बात करय लए हाँ तकरा बाद अयबो नहि केलै दोबारा हम कहबो केलियै जे फेर दोबारा अबै लए लेकिन तैयो नै एलै तऽ तऽ अबितै तऽ कनि मनि बुझा देैतियै ने तऽ एयबो नहि
कतेक देर बात भेलया सर एहि पर यौ
अपने फोन कैट जेतै दस मिनट बाद हेतै अपने फोन कैट जेतै है ने
हाँ
चाही ने ओकरा
आ
हेलो
हँ पता नहि हमरा की पता किया नहि गेलै
ह एहि दुआरे नम्बर तऽ बढ़िया आयल छलियै कतहु ने कतहु नाम तऽ भइए जेतै लिखाइए जेतै
ह ह हुँ
तऽ तऽ कोन कॉलेजमे एयलै नाम
बरहरे मे लेनााम
बरहरेमे एयलै तऽ बड़हारा फेर एकरा आबि जायब करय पड़तै ओतयसँ कोनो काज हेतै तऽ नहि कोन विषय रखयके विचार छै
राखि लेलकै
हँ कथी रखलकै से कहबह ने
साइंस मैथ
साइंस आ मैथो राखि लेलकै अच्छा तब दुनू चीज पढ़तै
ह्म
ओ हुंम ऑनलाइन क्लास ठीक छै नहि तू केना पढ़ै छलह हे तू केना पढ़ै छलह हे
हम ओना ने प पढ़िै
पड़ै छल के तऽ ओह ओहिना देखा दिहक ह ने ओहिना देखा दिहक जे जेना जेना तू पढ़ै छलक ओना ओना देखा दियौ अपने क लेतै के क लेतै देखह एमहर मैट्रिक तक तऽ मने जे छै ओकरा लग मे छैहे हम जे लिखेने छलियै सेहो सभ सभटा छैहे छै कि नहि आ आ तू जे की कहै छै मे रखने हेब सेहो छैय अ ओहो वला आओर वाला छैहे जतय जाइ छह दोसर ठाम ओहो सरवला छैहै हँ ओहो सरवला छैहै तऽ अपन सभटा मिलााजुला कऽ अथिी करतै तऽ भऽ जेतै
ह्म
आ एम्हर पकड़ा देबहक कॉपीसभ सभटा खरीदवा देबहक
कॉपी सब तऽ खरीदा कॉपी सब खरीदा
कए टा खरीद लेलकैए कॉपी
पाँच गो
तऽ पाँच टा खरीद लेलकै हँ आ एहि कोचिंग पर रहै छलो हमरा वला कोचिंग पर रहे छलो आ तऽ कहैत कहैत रहि जाइत छल कॉपी सब नहि खरीदै छलैया हे आ ओतय जे गेलाके बाद पाँच टा एके बेर खरीद लेलको बता
आ ई कहलियौ वा कोन कॉपी खरीदलकै डायरी बला आ कि अथियो सदो बला खरिदलकैया
डांरिए वाला पूरा पाँचो
डैरिये बला ख लेलकैया अच्छा
अथिे लऽ लेलकै थकेमे लऽ लेलकै कॉपी थकेमे कॉपी सब आदमी मिला के लऽ लेले
फायदा रहै छै थोकेमे
थकेमे लऽ लेलियै बाहर टा प नसोमे
नओ सौमे बारहटा देलकौ आ ओना केना दै छै ओना अच्छा एक सए चालीस मे एकटा बढ़िआँ फायदा भऽ गेलौ रौ केना पड़लै केना पड़लै
ब आठ अस पचहत्तर रुपए पड़लेै भइया पचहत्तर रुपए हॅ
तब दुन्ना दुन्नीके फायदा भऽ गेलौ अहिना किताबो सब तोरा अथी कऽ लियहन कहैइ छैइ
की बुझल' हँ तऽ बढ़िआँ रहतौ किताबोसभ खरीदबा देब'ह
ओ त
तऽ भऽ जेतौ तकराबाद तोहर वाला नई छौ
किताब तऽ हमरा बला सबटा हेबे
तोहर बला छौहे सबटा चल दुनू छौ भैए गेलैइ ओहो नई खरीदय पड़तै ओकरा
हुं
रबा आ खाना पीनाके की करैइ छीही
नई किछो एं
अपने बनबै छीहीं
नै नानी घर पर रहै छियै
नानी बना क
नानी मौसी मामी सबै
दैइ छौ त ती एक बेर में तीन थारी खाइत हेबही कि एके गोटा केओ बनबैत हेतय
एके आदमी कोइ बने मौसीये बनेलक म ना मामीए बनेलक कोइ बना लेले
अच्छा कोई एक गोटा बना लेलक तऽ तू सब मदद नई कऽ दैइ छिही
चाइर आदमी
चाइर आदमी से मदद करै छीहीं अच्छा अच्छा पाँचटा मामिए छै हँ तहन अपने बना लैत हेतै सही बात तऽ ई की नाम छैइ तऽ मर दरभंगा में जे रहैइ छलहिअ अपने अप अपने बनबैइ छलिहअ
हं तऽ चार गो लड़का रहैइ छली हम कहियो कोई सब्जी बनेलक कोइ सब्जी काटल कोई चावल धोलक एगो कोई बर्तन माँजलक सब च ना चारू लड़का हरेक रंगग काम करै छलिअइ
अच्छा बर्तन मजै लए झगड़ा भ जाइ छै बर्तन मज लेल झगड़ा भऽ जाइ
टाइम लागल छलैइ सबके एक आदमी बरतन धोतैइ त कोनो काम नै कर' पड़तो तऽ एक आदमी खाना बनो त एक आदमी उ कर
हां आ अधिकतर कथी के अधिकतर क थी के सब्जी बनाबै छलिहं सोआबिन के
हूंअ्
के फेमस रहैइ छै सोयाबीन के ना
विद्यार्थीे लेल द सोआबिन विद्यार्थीे लेल विद्यार्थीे लेल त सोयाबीने फेमस
हँअ् आ सोयाबीन जे खेबही तऽ तोरा सब विद्यार्थी के सिक्स पैक निकलि जेतौ
हँ सभ विद्यार्थीके सिक्स पैक निकलि जेतौ है ना आ हमू एगारहवी बारहवीं में रहियै तऽ हमरो निक निकैल गेल रहैइ मूंह में आंईख बुझेबे नहि करै छलैय एहने निकलि गेल रहै की बुझला आ ई बहु त बदमासी करै छै रौ छोटका
हाँ बप जेठ ब दे दियौ ने थप
हमरा नहि लगैए ई छोड़ा पढ़तौ बहुत तोरा बदतमीजी करै छै बहुत बदतमीजी करै छै
लठया दिऔ सहीसे
हम खने कहतहु जे ओहि मास्टर लगमे जायब पढ़ै ले खने कहतहु ओइ मास्टर लगमे जायब
थड़ ई बात सबट थोपड़ा
हाँ कि कहै छै ओकरा ह्म कहिया दिन के बात छिये ओकरा तोरा फुरेले जे आइ छुट्टी लऽ लै छी की बुझलि तऽ उठलै आ एकटा गोटाके हम कॉपी दऽ देलकै हमरा नहि पता छलै कॉपी दऽ देलकै आ कहलकै की जे तू लऽ के चलि आबिहे अपना मे बात कऽ लेलकै ओ आ हमरा कहैया सर अबै छी पाँच मिनट स पेशाब केने अबैछी आ उ चल गैलयै पर बादमे पता चलल जे ओकरा कॉपी द देने रहै बहुत बदबमास चिकरै छौ
आ ई जे हाँ ओ ठीक छौ अपन जे कहै छी से ओकरा से मानै छै बात की बुझलहक
हुं
एंरौ आ एकटा ई आम तोड़े वला नहि कियो भेट तौ
तोलैवला कहाँ कोई छोटकेतो नहि मिलत ह सब ने तोड़ै ओरै छी आम त साल बच्चातै ओक आ नहि विचार हलदर
ओकरा नहि होइ छै चढ़ऽ दही ने टांग हाथ टूट जेतै तऽ भने घर मे बैसल रहतौ
हाँ
तऽ कोना
नहि तोरनाई जरूरी यए तऽ कोन टोल मे कमे हतो कम्हर ब्रह्म स्थान दिस भेट जेतै
ह खुश है पकड़ लेते कहय छै आम तोड़ देय तोड़ देय
सौता आममे केटा सौत छोड़लउ बच्चा सबके छोड़ना सौटा आममे कए टा आम देल जाइ छै
आमनेमे चार पैसा ल त लगै
पाइ देय छै तऽ कैश लेते आ कि फोन पे से पाइ लेतैय
लड़का आ फोन प चलत ने फोन पर ले
गार हँ तह तऽ कैश से लेब
हाँ
एक गोटा के कहलक ओ नाम ने कहलक जे केकरा मने पुरे से कहलक जे एगो छै ह आइ तीन दिनसँ हमरा मने कहि रहले हैया आबि रहल छी हैया आबि रहल छी हैया आबि रहल छी ताबे हम अपने मोने पागल छी हयौ ओकरा बात करै छियै हम नय ककरोसँ बात करैय छियै एम्हरे एह टोल मे छोटके टोल पे तोरा तोरा ओहि टोल में बात केने रहिये की बुझलह
हँ
तऽ की कहै छै तऽ कहने रहै बुझलह ने जे तोड़ि देब आइयो इन्तजार समभषके पानि तानि पड़ै दुआरे नहियो अथी कहने हेतै
उतरब्यायाम जे
आरो अंगना मे नहि अबैत छलियए पढ़ै लए मरबा छलैएा अंगनामे गाछ चलू अ बिसेर गेली हँ हँ ओहि के तोड़ेबाक छै हम कहलियै ककरो आम देबै तऽ विद्यार्थिएके दऽ देबै अपन
केकरो ने ककरो तऽ देबैए पड़तै ने हँ तऽ की कहै छै अपन विद्यार्थी खा लेती आ से केओ गछय नहि छै आम कोनो खराब छै तोरा सबकेऽ बै छलिय पहिले फ्रीए मे दै छलियौ हँ नहि खाइ छलियै तूस जे आबय छिहि
ह्म
लतामो छै लतामो लऽ जाइके छै
हँ
की कहियौ आब केओ बेचिते नहि छै
लगी लऽ कऽ अपनेसँ नहि भऽ जेतै हँ
पूरा आम फूट जाएत
ब छो
च मै पूरा फुटि जातुट जात पूरा फुटुटि जायत हँ हँ तऽ फिट रहत पकल काँच रहत त